हलो
हलो
नमस्कार सब ठीक छै न
हँ
आइ हम क्रिकेटक विषय पर गप्प करब कल्हि साँझ गामक मैदान मे एकटा रोमाँचक क्रिकेट मैच देखबाक अवसर बैठल पूरा मैदान दर्शक से भरई छल सब बहुत उत्साहित छलए वातावरण मे अलग उत्साह छल
व क्रिकेट भारत मे बहुत लोकप्रिय खेल छै जखन मैच रोमानचक होय तखन देखबाक आनन्द दोसर स्तर होइत छै तखन मैच के बीच छल
ई मैच गामक दू टीमक बीच खेलल जा रहल छै दुनू टीम बहत मजबूत मानल जाइ छल एही कारण मैच शुरू होए बाद पहिनेे लोक सबक बीच बहुत चर्चा भेलै रहै
जखन दुनू टीम बराबक होइत तखन मुकाबला बेसी रोचक बनि जाय छै दर्शन दर्श सभक उत्साह सेहो बढ़ैत जाइत छै आगा की भल
टॉस जीति के पहिल टिम बल्लेबाजी तरफा निर्णय ले लेनि ह शुरुआत बहुत शानदार रहल शुरुआती बल्लेबाज तेजी से रन बनाबैत लागल दर्शक सब तालिया बजाबे लगले
ई बहुत नीक शुरुआत कहलक जायत जखन शुरुआती खिलाड़ी अच अच्छा प्रदर्शन करैत छथि तखन पूरे टीम आत्मविश्वास बढ़ैत छै स्कोर केने
पहिल दस ओवर मे टीम बहत तेजी से रन जोड़ला मुदा तखन एक टा तेज गेंनबाज लगातार दू विकेट लए लेनी मेच अचानक रोचक भए गेल दर्शक सभ आशचर्यचकित भए गेले
वा क्रिकेटक असली मजा तखन आबैत छै जखन मैच अचानक बदलि जाय एकटा नीक गेंदबाज पूरा खेलक दिशा बदलि सकैत छै
बिलकुल मध्य क्रमक बल्लेबाज सब जिम्मेदारी से खेलला धीरे धीरे स्कोर फेर बढ़ई लगल किछु शानदार चौका छक्का सेहो देखय लेल भेटल दर्शक सब बहत खुश छला
हँ जखन बल्लेबाज सुन्दर शॉट खेलैत छथि तखन मैदक माहौल एकदम बदलैत जाइत छै लोकसब उत्साहित भरि जाइत छथिन
निर्धारित ओवर समाप्त होइत पहली टिम एक एकटा सम्मान जनक स्कोर बना लेलै अब दोसर टीम सामने चुनौती छल सबते उत्सुकता छल जे ओ लक्ष्य पूरा कए सकैत कि नै
तखन दोसर पारी बहत रोचक रहल होयत लक्ष्य पीछा करब हमेशा दाबाक स्थिति होइत छै दर्शक सब यहाँ बहुत उत्साहित रहल होइत
हँ दोसर टिमक शुरुआत बहुत सावधानी से भेल बल्लेबाज सब क्रिकेट बचाबै पर ध्यान दैत छला धीरे धीरे रन बनैत रहल मेटि रोमांचक मोड दिस बढ़ि रहल छल
वा इ बहुत शानदार मुकाबला शुरुआत लगैत छै आगा की भेल से सुनबाक लेल हम बहुत उत्सुक छी
दोसक टिम धीरे धीरे लक्ष्य दिस बढ़ैत रहल शुरुआती बल्लेबाज बहुत घेर्य से खेलैत छला ओ अनावश्यक जोखिम नहि लैत छलाह एहि कारण स्कोर स्थिर गति से बढ़ैत रहल दर्शक सभ ध्यान से मैच देखैत छलाह
हँ लझ्यक पीछा करैत समय धैर्य बहुत जरूरी होइत छै जल्देबाजी में क्रिकेट गबावे नुोकसानदायक सकैत छै तखन मैच कोन मोड़पर पहुँचलक
जखन आधा ओवर समाप्त भेल तखन दोसर टीम मजबूत स्थितिमे छल मुद्दा अचानक एकटा बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलबाक प्रयास में आउट भए गेल एहि विकेट से मैच फेर रोमांचक बहि गेल मैदान मे शोर बढ़ि गेल
हुआ क्रिकेट में एकटा विकेट पूरा माहौल बदलैत देत छै दर्शक सभक उत्साह सेहो बढ़ैत जाइत छै आगा की भेल
न दोसर ओवर मैदान पर आय ओ शुरू मे सावधानी से खेललक मुदा किछु देर बाद सानदार चौका मारइ लागै ओहि के बल्लेबाजी देखे के दर्शक सब बहुत खुश भेलक रणक गति फेर तेज भए गेल
ई बहुत नीक बात भेल जखन दबावक समय में खिलाड़ी जिम्मेदारी लैत छै तखन टीम जीतक सम्भावना बढ़ैत छै तखन लक्ष्य मज अध आबी गेल होत
हँ अन्तिम ओवर मे मात्र किछु रनक आवश्यकता छल मुदा पहिल टीमक गेंदबाज सब हार मानबाक लेल तैयार नहि छलाह ओ लगातार नीक गेदंबाजी करैत रहला मैच एकदम रोमाञ्चक बनि गेल
एहन समय में दर्शक सभक दिलक धड़कन बढ़ैत जाइत छै आखिर तक परिणाम अनुमान लगबायल कठिन जाइत छै तखन अन्तिम ओवर मे की स्थिति छ
अंतिम ओवर मे जीत लेल दस रन जरूरत छल पूरा मैदान उत्सुकता से भरल छल पहिलि गेंद पर दू रन बना दूसरी गेंद पर चौका लगल आब मुकाबला बहुत करीब भए गेल
वआ ई तऽ एकदम रोमाञ्चक स्थिति गेल तखन बकी गेंद सभ पर की भेल
तेसर गेंद पर एक रन बैठल चौथा गेंद पर बल्ेबाज एकटा शानदार छक्का मारे द देल पूरा मैदान तालिक गड़गड़ाहट से गुंजी उठल अब जीत बहुत नजदीक उछल
अद्भुत दर्शक सब तद खुशी से झुम उठने होय त तखन आखरिकार परिणाम की रहल
पाँचम गेंद पर आवश्यक रन बनि गेल आ दोसर टीम मैच जीत गेल खिलाड़ी सब मैदान मे दौड़ी कई एक दोसर के बधाई देबय लगला दर्शक सब सेहो बहुत खुश छला पूरा वातावरण उत्सव जेकाँ भय गेल
सचमे ई बहुत यादगार मैच रहल अन्त तक रोमा्चक बनल रहल आ दर्शक सब के भरपूर मनोरंजन भेटल अहाँक वर्णक सुने के लगैत छै हम स्वयं मैदान मे बसल मे देखैत रही बहुत अन्दाज ब सुन
मैच समाप्त भेला बाद दुनू टीमक खिलाड़ी एक दोसर से हाथ मिला ले जीतल टीम खुश छल मुदा हारल टीम सेहो खेल भाव भावना के देखले इ दृश्य देखे के बहुत नीक लागल असली खेलक भावना एही ने होइत छै
बिलकुल सही जीत आ हार खेलक हिस्सा छै मुदा सम्मान आ खेल भावना सबसे महत्वपूर्ण होइत छै एहि कारण खेल लोक के बहुत किछु सिखबत छै
जखन हम घर दिस लौटि रहल छलहुँ तखन पूरा मेठ हमर मन मे घुमे रहल छल शानदार बल्लेबाजी बेहतरीन गेंदबाज आ रोमांचक अंश सब किछु याद आबि रहल छल ई सचमे यादगार अनुभव छल
हँ एहन मैच बहुत दिन तक याद रहैत छै जखन खेलमे रोमांच संघर्ष आ उत्साह तीनू आ तखन और विशेष बिना जाइत छै सुनि के बहुत आनद भेल
सच कहू त क्रिकेट केवल एकटा खेल नहि बल्कि धैर्य रणनीति मेहनत आ टीम वर्क र्क सुन्दर उदाहरण छै छै एहि कारण लाखो लोक एहि खेलके एतेक प्रसन करै छथि आइ चर्चा बहुत रोचक छै आइ हम बैस बच्चपन दिन सबक बारे मे गप करब कलही हम अपन पुरान फोटो देखैत छलु ओई फोटो सबके देखि के बचपनक बहुत याद मन मे आबे लगल सच कहु त ओ दिन सब बहुत खास छल
हँ बचपनक याद सब हमेशा दिल के छू लै छै जखन पुरान बात याद आबैत छै तखन अनायास मुशकी आबि जाइत छै तखन अहाँ के कोन बात सबसँ बेसी याद आयल
हमरा स्कूल जायबाक पहिलेक दिन याद आयल सवेरे उठी के मित्र सब संग खेले निकले जाइत छलु समयक कोनो चिन्ता नहि रहैत छल पूरा दिन खुशी आ मस्ती मे बितैत छल
बिलकुल बचपन में छोट छोट चीज में बहुत खुशी भेटत छल एकटा गेंद एक एकटा खेल या मित्र सभक संग समय बिताबे एहन बात सब बहुत खास लगैत छल
साँझक समय गामक मैदान मे सब बच्चा जमा होइत छल केओ कबड्डी खेलैत छल केओ क्रिकेट हम सब घंटों खेलैत रहैत छलु थकानक अनुभव सेहो नहि होइत छल
हँ ओ दिन सचमे अलग छल मोबाइल या इन्टरनेट नहि रहला कारण बच्चा सब बेसी समय बाहर खेलैत छल एहिसँ मित्रता सेहो बहुत मजबूत बनैत छल
हमरा आमक बगीचा सेहो बहुत याद आबैत छै गर्मी छुट्टी मे मित्र सब संग ओते घुमेै जाइ छलहु गाछक छांव में बेसी के गप करैत छलु ओ क्षण बहुत आनन्ददायक छल
वाह गर्मी छुट्टी अपन अलग मजा होइत छल स्कुलिक चिन्ता नहीं गृह कार्य त तनाव नहि बस खेल मस्ती आ खुशी सचमे बहुत सुन्दर समय छल
तखन हमरा स्कूलक पहिल दिन सेहो याद आयल शुरुआत मे बहुत डर लगैत छल मुदा धीरे धीर मित्र बनबाल आ स्कूल बहुत पसन्द आवे लागल ओहि दिन सभ एखनो याद छै
हँ स्कूल याद सब जीवन भर संग रहैत छै शिक्षा मित्रक कक्षा आ के लेखक मैदान सबकुछ कुछ विशेष स्थान रखैत छै बचपन अनुभव बहुत मूल्यवान होइत छै
जखन हम एहि सभ बातके याद करैत छी तखन बुझाइत छै जे बचपन जीवनक सभसँ निश्चित समय छल कोनो पैघ जिम्मेदारी नहि कोनो बेसी चिन्ता नहि बस हर दिन एकटा नया रोमांच जेका लगैत छल
बिलकुल सही बचपन भलै वापस नहि आ सकैत छै मूदा ओकर याद सभ हमेशा मनमे जीवित रहैत छै एहि याद मे से खुशी आ अपनापन अनुभव होइत छै सच में बचपन जीवनक सबसे सुन्दर अध्याय मे से एक छै
करैत करैत हमरा बहुत घटना याद आबे लगल विशेष कर वर्षाक दिन से जखन जोरदार वर्षा होइछ चल तखन हम सब मित्र घर से बाहर निकले जाय छलु भिजलाक बादो को चिन्त ता नही रहै छै बस मस्ती करबाक सा रहल छल
हँ आ जखन कोकरो पतंग काटैत दैत छलहो तखन खुशी होइत छल ओकर वर्णन कबर कठिन छै सभ बच्चा दोरी के कठल पतंग पकड़बाक प्रयास करैत छलहु बहुत मजेदार समय छल
ह्म हम तखन हमरा दादी आबै छै राति मे खाना खायलाक के बाद हमसब हुनकर आस पास बेसी जाइत छलहु ओ राजा रानी आ विर योद्धाक कहानी सुनबे छली हम सब ध्यान से सुने छलहु